भाई सब।
ठीक ठाक अपन कहू
अपनो ठीक यऽ काल्हि रातिमे सुनैत छी आहा बारती गेलियै रहए
हँ गेलियै तऽ
केहनाँ की व्यवस्था रहत शुरूसँ कहबै ने केलो
प्रस्थापित आाम हेलो
केना की व्यवस्थाबै ने यौ आवाज कटेय
आवाज कहिौ से
हो
ह हँ अपन कहियौ ने कि ई जे गेलियै रहऽ तऽ केना भेले स्वागत सत्कार से बतेबै ने
अच्छा ठीक है न स्वागत और करे मे त सब कुछ ठीक रहे, खानो पीन ठीके रहे, पता नै कोन वजह से तरकार
हेलो। नहि आबैएा नहि आबैए आवाज आँ। आवाज नै आबि रहल ए मितर कनेक करियौ ने पहिले उंहुं। हलो।
आ जाइ छ, हेलो हँ आब कहु, एलियै कहिया गाँव
हम त कहलहु परसु एलहु हें अपन कहबै ने यौ केना की, की सब रहल नास्ता तस्ता पाम
केना की सब रहलै, कोन चीज के
नाश्तामे की सब देलक खाय ले
ओ नश्तामे दूटा
छठोज
म
की सब रहल खानामे केना की रहल ओ भी अ ज
हं। और सभ अथियो रहै की कहै छै ओकरा पुलाव रहै। फेर कत लगलौं हेलो हेलो। हेलो। हेलो। नहि ते हमरा मे देखार दए रहल छै। लगले हेतौ हेलो।